हेलो हेलो
अवाज कहां आबै छै
हँ कहियौ ने अवाज अबै अब
हँ खाना पीना खैलियै
हँ अहाँ कीसभ खेलउ
दाइल भात चोखा
ह ओर गाँव के मौसम
ठीक छै
बारिश भेल रैह
नहि हम तऽ बजार एल छी न
अच्छा बाजारमे नहि बारिश भेलहन
नहि
आम फरल येओ
कम कमे फड़ल छै
लिची सभ
लीची अपना कहाँ फड़ै छै
नहि फड़ैए सीताफल फड़ल रहै
हइ गाछो काइट देलकै सीताफलके गाछे नहि छै
ओ ओर कहियौ नदीमे माछ मरायै छै कि नहि
मरायै एत्ते हेतै
ओ
एहिमे हमरा कहाँ पाय आयल हांँ जे से जे
तब ओर सब कहियौ
एहिमे हमरा कहांँ पाइ एल हं अथियो वाला नहि आयल हन दू गोट ओहिमे रहय
जते मैथिली नीकसँ बतियेबै तऽ ओतय सुन्दर पाइ आयत एना नहि बजैत छैक लोक
ह तऽ हमरा देखियौ जे छै से ओहु वला एलयू ह
जत्ते सुन्दरसँ अहाँ बजबय झजक केँ बजबय त किछु नहि
सबकेँ तऽ बाइस सौ तेइस सौ रुपआ एना एलय हां। हन
जते प्रेमसँ अहाँ बजबय ओतेक सुन्दर
हय ई वला हमर खतम भ गेल न बाबन तिरपन गोट खतम भ गेलै आब ओहिमे बच्चल छैक जे छै से दू गोट केलियै हन ओहिमे हमरा समझेमे नहि आयल छोड़ि देलियै कहलियै जाय दियउ
नै त सब समझियौ कि यौ स्पष्ट लिखल छैक ओहिमे
आब अहाँ केलियै तो कैट गोट अहाँके खतम भेल हँ।
एखन त हम पहिनेे कॉल केलहुँ हन
तऽ दिनमे क लेब राति दू बेर कम सँ कम एक बेर एखन क दियउ एक बेर रातिमे आ फेर दीदीकेँ क देबय बाबा वला पर क देबय।
हाँ हाँ त क बै चाचियो केँ नम्बर सँ कॉल करब न
हँ चाचियो पर भेलै ह न
हँ त चाची साँझमे कॉल करतीह
हमरा पाँच सौ बेरानबे रुपैआ मने मन्नूवला खाता जोड़ि देने छी एहिमे मन्नू केँ अकाउंट एहिमे जोड़ि देने छियै
ओ
तऽ एहिमे पाँच सौ बेरानबे रुपैआ बतबय छैक जे आयल छैक मगर चेक नहि केलकय हन जे अयलय हन कि नहि अयलय हन
गाँव मे गरमी छै
हँ गरमी छैक एतय पंखा एगो लेलियै हन ऊपरवला
व
ओहि पंखा मे हावा नै दे हइ त इहय लेलिय
ओ
मन्नूके पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल छै
ह मन्नू हमर मोबाइल भी देखैयै भर
पढ़ै नहि य
नइ
ओ
तब दीदी कहिया अबैया
ह दीदीके तेरह तारीख के इग्जाम छै
बीपीएसी वाला
हँ अथि बला बी ए बला ई रूममे एते गर्मी मे अहाँ देखबै तऽ कहबे जे केहन गली में लऽ लेली
कथि दु
हँ इमगर बढ़िया है ओहिये ढालबै छै ओकर भऽ जेतै त एक बार जेबै मगर इ रूमेत गर्मी मे एजे किछ कहऽ के ने मगर जे पक्काके रूममे बढ़ियां छै
ओर सब कहियौ त गाँंव घर के हाल समाचार कथी बुझायै छै सब्जी कथी सब बनले ह खाना की सब बनले हैं
रातिमे बनेलियै रहियै सभ ले रोटी चिकेन अखन बनेलियै ह दाइल भात चोखा
कतहु घूमअ नहि जाइ छियै
गेल ने जाइ छियै नहि तऽ
कत्त गेलै रैहै
रोज जाइते छियै कतउ कतउ जाइ जाइ छियै
पप्पा के तबियत ठीक है पप्पाके बोखार लाग गेल रहै
कालौ हँ ओ तऽ एलखिन कम्पनीसे तुरन्त नहा लेलखिन हम जे कॉलेज से एब तऽ तुरंते नहााय थोड़केे छियै कनी देर पहिले आराम कऽ लेलहुँ ओते रौउद मे एलऔ तऽ आ ओहिके बाद जे छै से नहेलहुं सुनेलउ
धिया पुता ठीक छतुन
हँ हुनको मुड़न है
एक साल
ओकर मझिलाके
ओ
इएह सत्तरहके
ओ सत्तरह जून के
हँ इहे सतरहके जेकरा कनिको नहि अबै रहै से हमरा से पूछे रहे ओकरा बढ़िया पाय आबि गेले दू हजार पच्चीस सौ आ सब हमरा से पूछे रहे जे केना करियै
ह अए त अथी अपन घर पर बला टमाटर फड़ल
हँ फड़ैए सबजी तऽ फड़ैए
बैंगनो फड़लै
हँ फड़ै छै तनि
आथी सोपके जे गाछ रोपने रहै से फड़ल
कथीके
सोंफ के
हँ फड़ले हेतै ने
आम एको गो एको गो गाछमे नहि फड़लै ह
फड़ल छै जादा नहि फड़ल छै
आइ बात उत्तर वाला लीची तीची फड़ल छै
हँ मनु गेल रेहै
आमो ईसभ फड़ल छै
हँ फरले हेतइ
आ अपन सभ वला जे बाँस छै ओ घर लग वला ओहि बाँसोमे एखन तऽ बाँस छै कि कटि गेलै पूरा यौ
बाँस छै इ
पूरा जंगल भऽ गेल ह त उमहर
हँ
काईल खूनी तऽ खूब आँधी तूफान पथलो गिरलई या गाँव मे
हुँ
बिट्टू के तऽ चार ऊरी गेलई
हँ ओ मन्नू ओय में धऽइ ओहिमे ध दहि पल्नीमे हँ हँ ओहिमेे ओहिमेसँ निकलतै केना
अरे नटवर हेलो किट्टू के चार उड़ि गेलै
ओ
और सब कहियो
ओ मनबे आ तऽ बदमाशी करै छै
नश्ता पानी भेलै कि नाई
हँ भेल अई मनू बदमाशी करैया एत
ओ बदमाशी करैया
हँ कतउ कचरा फेक दै छै कचरा ई सब कतऊ फेक दै छै
नहि क कतो कचरा नहि फेकऽके चाही
ओहै बिगड़ै छै
बोझलियै
बिगड़ै छै तऽ गली नहि तं
के बिगड़ै छै आँ के बिकड़े छै ओ
आ ओ बगलवाली ओकरा घरमे फेर बिगड़तै ने
आ कचरा केकरो घरमे नाई फेकियौ
आॉ
और सब कहि यउ
ठीक छै
ह तब कै बजे कॉलेज जेबै
कॉलज करके जाई छी ओत जेबै चार बजे
मनु
मनुओं अखन बैसले चढ़ैए किीछु नहि करैए
ह ओतय कोनो गार्डेन तार्डन लगा कऽ फूल तूल उपजाबय के चाही अहाँके
कत्त
ओहि जतऽ रहै छै ततऽ हँ हँ
हँ
फूल तूल उपजेबय त नीक रहत तय दुआरे कहलहूँ
ह गैस एतय बहुते महगा दै छै
गैस तऽ सब जगह महगा छै कह हमे एत्त ब्लैकमे पच्चीस स मे ब्लैक मे किनलहु है
हमहूँ तऽ ब्लैकेसे लै छीयै अढ़ाइ सौ रुपए किलो दैए
बड महगा चलै छै ग
हँ
बहुत महगा गैस चलै छै की करबै बिहार सरकार आब देखी की करै छै रोजगार बिहार सरकार अगर रोजगार ह
हँ
ठीक छै तऽ
ठीक